हेलो, आओर बताउ अहाँके हाल-चाल की छै।
हाल-चाल ठीक छै। अहाँ अपन कहल जाउ, अहाँके की हाल छै।
हमरो ठीक छै, और अहाँके गर्मी के छुट्टी हो गेल छै।
नहि अभी तऽ हमर गर्मी के छुट्टी नइ भेल छै, अहाँके खाना-पीना भऽ गेल।
हँ हमर खाना-पीना भऽ गेल छै, अहांक नै होइ छै का।
हमरो खाना-पीना भइये गेल, अहाँ की-की खेलीयै हें खाना में।
हम तऽ खाना में दालि-चावल आ अथी भिंडी के भुजिया खायले छी। और अहाँ अभी नहि खेले छी खा खाना।
हमहूं खा लेलीयै, हम तऽ कचौड़ी खीर। आ भिन्डी के भुजिया खयली हऽ।
ओ आओर बताओ अहाँके पढ़ाई-लिखाई कैसन चलै छै।
हूं पढ़ाई-लिखाइ सब ठीके चलै छै। अहाँ अपन कहल जाउ अहाँ के पढ़ाई-लिखाई कैसन चलै छै।
हमरो ठीके चलै छै, और अहाँ के गर्मी के छुट्टी हो गेल छैय।
नै अभी तऽ हमर गर्मी छुट्टी नै भेल, अहाँके गर्मी छुट्टी भऽ गेल।
हँ हमर गरमी छुट्टी भऽ गेल छै, आहाँ के नै होल छैय का।
नै अभी तऽ हमर नैय होल छै, आहाँ के केतना दिन के। गर्मी के छुट्टी भेल छैय।
हमर तऽ लगभग अथी बाइस दिन के छुट। छुट्टी हो गेल छै, और आहाँ के की लगेै छै अहाँ के केतना दिन के छुट्टी मिली।
हम तऽ कही तऽ उहे लगभग। बईस से तैइस दिन के। मिली, अहाँ के गर्मी के छुट्टी होमवर्क बना लेली।
हँ हम बना लेल छी, अहाँ नै बनेले छी का।
हम तऽ कैह दी कि भी हमर गरमी छुट्टी नै भेल छै, तऽ हम होमवर्क कहाँ से बना लेब।
हँ ई बात छैय, हम भूल गेल छै। अबी ना हम तऽ गैऽ नीन्द में छी। और आहाँ तऽ अइसने टाइम पे फोन कले छी कि, सुतै के टाइम छै। तै के नीन्द में छी।
आहाँ बऽड़ी जल्दी सूत जाली यै अभी तऽ। दसे बजे छै, हम तऽ रात के दू बजे ले जगले रहेली।
ओ लेकिन उतना देर रात ले न जगे के चाही, तबियत खराब हो जाइ छै।
ओ ई तऽ बात आहाँ बिल्कुल सही कहेली।
हँ, उसे तबियत पे असर पड़ै छै। खाना भूख न लागै छै, ठीक छै, रात में जगे से। नींद पूरा करल जरूरी छैय, आ स्टूडेंट लैऽ तऽ औरो जरूरी छैय।
तऽ पढ़लो तऽ जरूरी छेय?
ह्म्म, लेकिन अथि एक टाइम फिक्स कऽ लेबै छै, उहे टाइम पे परहि। रात-रात भर न परहे के चाही, फिक्स टाइम बना लेबे छियै, शामे पहर से।
हूँ, इहे बात सहिये छै, तऽ? आहाँ के गर्मी छुट्टी के बाद कॉलेज खुली तऽ इग्जाम होई कि हो गेल बा?
हमर तऽ इग्जाम हो गइल छै, आहाँ के नै होय छै का?
नै, अभी तऽ हमर नै होय छै, जब गर्मी के छुट् टी के बाद कॉलेज खुली तब होई, आहाँ के? अऽ-थी कहाँ थी कहल जाला न ओकरा? रिजल्ट उ मील गेल?
न अबी तऽ हमर इग्जामे न होइल छै, आहाँ के इग्जाम होइ छै का? हमर तऽ अबी गर्मी के छुट्टी के बाद इग्जाम होय छै।
पर आहाँ तऽ कैहली कि हमर गर्मी के छुट्टी भऽ गेल।
ओ जा अहाँ-आहाँ गलती से गलती बोल देलियै। छी हमर इक्जाम अभी न होइल छैय।
आहाँ के की लागै छै? आहाँ के इग्जाम कैसन गेलक?
हमर इग्जाम अभी कहाँ होय छै? हम बोलियै न गर्मी के छुट्टी बाद होय छैय।
ओ तब तऽ आहाँ मैनलिय गल सुने में गलती हो गेल हो छै, आहाँ इग्जाम के तैयारी कर लेली?
ना, अभी तऽ गर्मी के छुट्टी मिलल छै, लास्ट में दस दिन जब बची तब आराम से अब तऽ होमवर्क बनाबै छैय, गर्मी के छुट्टी के।
तऽ होमवको बनाते रहीतियै, यादो कऽ लैती।
हँ लेकिन ओतऽ परहै के मन कहाँ करै छै? और आहाँ के कब जाम छै?
हमरो जब अहाँके भैय तऽ हमरो के होइत।
ओ, और अहाँ एने बहुते गर्मी पड़ै छै का?
अभी तऽ की करू? आजके मौसम तऽ बड़ ठण्डा छै, एकदम हावा उवा बहै छै। हमरा तऽ लगैल के जे रात खूबे बारिश होइ छै, अहाँके पास आम के बगीचा छैय?
हँ, हमरा पास आम के बगीचा छै। अहाँ के पास नैय छै?
हमरो पास छै। हम तऽ सोचै छेए किये तऽ खूबे आनी-उनी बहय, बा राति के बारिस होइतऽ सुबह मे तऽ बड़ पाकल-पाकल आम गीरी।
हँ अहाँके बात सही छै, तऽ अहाँके पास कितना आम के बगीचा छै?
हमरा पास उ जादा नहीए, पचास साठ गोले होय, या अहाँ के पास?
हमरा पास तऽ जादा पेड़ ना छै, लेकिन जितना छै, उतना मे हम खुश छियै। हमरा पास चार गो पेड़ छै, ओतना हमर घर लऽ काफी छै, बेचाय नय छै, अहाँके तऽ आम बेचाई छै।
ह हमरा बे तीस गो बेचाय लेल, बीस गो खाय लेल, रखाल। हमरा घर मे बड़ लोग छै, लगभग सैठ सत्तर गो लोग बा हमरा घर मे।
ओ तब तऽ ठीके छै, लेकिन साठ सत्तर गो लोग बहुत छै, ज्वाइंटे फैमिलीमे छियै न अभी।
हँ हम ज्वाइंटे फैमिली में छी, अहाँ स्मॉल फैमिली में छी।
हँ हमर तऽ सब बटा गेल छै।
अहाँके घर परिवार मे सभ नीक छै।
हँ हमर घर परिवार मे सब नीक छै। और अहाँके घर मे सब ठीक छै?
हँ हमरो घरमे सब ठीके छै। अहाँ के पास लीची के बगीचा छै।
हँ हमरा पास दूगो लीची के पेड़ छै। अहाँके पास कितना लीची के पेड़ छै?
हमरा पास तऽ लीची के पेड़ नै छै। हमरा लीची बड़ नीक लागल खाय मे, लेकिन की कहूँ हमरा पास तऽ पेड़वे नै छै।
अहाँ के बात सही कहय छिये। लीची तऽ बहुत ओते नीक लगै छै। अगर अहाँ चाहब तऽ हम अहाँके जरुरे लीची भेज देब, अगर अहाँ हमरा यहाँ एबै तऽ हम लीची जरूर दे देब।
अहाँ अभी गाँंव मे बारी कि शहर मे?
अभी तऽ हम गाँंव आयल छी छुट्टी में।
हुं अच्छा अहाँ शहर मे रहेली।
हँ हमर तऽ पढ़ाई करय के रहय छै तऽ हम शहर मे रहै छियै।
और अहाँ गाँवमे रहै छी कि शहरमे?
हम तऽ गांव में रहय छी।
हु और अहाँके गाँवमे रहऽके पढ़ाइ हो जाइ छै?
हँ अभी तऽ फिलहाल मे होइए जाइ छै। आब बाद मे की कहू बाद मे तऽ देखल जाय कि होइ। वैसे अहाँके आम के जूस नीक लागे ल की लीची के जूस।
हमरा तऽ ज्यादा लीची के जूस अच्छा लागै छै। और अहाँ ऑनलाइन पढय छियै की ऑफलाइन।
हम त ऑफलाइन पढ़य रही। आहाँ ऑनलाइन पढ़य लि की ऑफलाइन?
हम तऽ ऑफलाइन पढ़ै छी, और अहाँके ऑफलाइन अच्छा लगय छै कि अथि ऑनलाइन
हमरा तऽ ऑफेलाइन नीक लागेल, ओहिमे दोस्त सब रहल। साथ मे जाय रही, मजा आबेला पढ़ेमे। अहाँके ऑफलाइन निक लागेल की
हमरा तऽ ऑनलाइन अच्छा लागै छै। डेली डेली न पैदले चलके कोचिंग पे जायके मुन न करै छै बहुते दूर छै। हाॅ सोचे छी कि, अगला साल ऑनलाइन बैच ले लेबैय छै।
हँ तऽ ई तऽ आहाॅ ठीके सोइच लैय छी।
हँ और। अहाँके घरमे हम सुननेे छी कि शादी छै?
हँ वैए अभी नहि दस पन्द्रह दिन के बाद। हॅ रेकिन जब होय त हम अहाँके कार्ड भेजवा देब अहाँ जरूर आयब।
हँ हम जरूर अबै छी। और अहाँ बताबै छी, अहाँके भाइजन कै -अ- भाइ के पढ़ाई लिखाई सही चलैय छै।
हँ हमर भाई के पढ़ाई -लिखाई सहिये चलै छै अहाँ अप्पन भाय के बताउ?
हमरो पढ़ाई ठीके चलै छै। पढ़ाई पर लेकिन ओ नय ध्याने नय देबे छै। जादा क्रिकेट पे ध्यान जेबय छै। ओकरा क्रिकेट खेलना बहुत्ते पसन्द छै और अहाँके? भाय के की पसन्द छै? खेल मे?
ओकर तऽ पढ़ाईये मन लागे न वैसा आज कल पढ़ाइये सब कुछ न हो गेल अगर अहाँ के भाई क्रिकेट मे ठीक छै तऽ अहाँ एकडीमे काहे न हुनकर एस एडमिशन करा दिहि तऽ अहाँ ओ क्रिकेट मे ठीक कि खोजैत छय मम्मी
अहाँ जानबे करै छीयै आज कलकै पेरेंटस सब मानबे नय करे छै, बोले छै कि खाली पढ़ाई -पढ़ाई। बाते नय माने छै, हम त बोलै छी। तैय अथि मम्मी के या पापा के के ओकर एकेडमी मे अथि करबा देबे के चाही। लेकिन का बोलु? बाते नय मानै छै कोनो।
हँ ई बात त अहाँ सहीयै कहिलिये सबके पढ़ाइेये चाहि खाली। हुं
और फिर अहाँ के की प्लान छै? और अहाँ के पढ़ लिख के की बनय के छै?
अभी तऽ हम नहि सोचले छियै लेकिन सोचै छीयै कि जब आगे। जे होय से सोचब। अहाँ की सोचले छियै?
अभी तऽ हम ना सोचले छी। आंय अहाँ बताबै छियै अहाँ के कपड़ा में कोन कपड़ा पसन्द छे? कैसन कपड़ा अच्छा लगै छै?
हमरा तऽ जींस, टॉप, लेहंगा फ्रॉक। इहे सब बड़ नीक लागेला। अहांके कोन कपड़ा नीक लागेला?
हमर तऽ सिम्पल हाफ पैंट, हाफ टी-शर्ट अच्छा लागै छै। गर्मीे के दिन मे जींस कोन पैनै छै ओ ना गर्मी लगै छै।
तऽ अहाँ हमरा सँ पुछली कि अहाँके कोन कप मतलब पहिनै पसन्द छै तऽ हमरा इहे सभ नीक लागल। वैसे हम अहाँके शादी मे बुलेरै बरी। आं- अहाँ जरूर आय्म।
अहाँ जरूर हमरा कार्ड भेजबै छै तऽ हम जरूर आबै छै।
हँ तऽ अहाँ आय्म।
हँ तऽ अहाँ कार्ड कब भेजब?
आब देखू अ- पन्द्रह बीस दिन के बाद शादी बातुएऽ पाँच- छदिन के बाद भेजिए देब। वैसे हमर नीद लागेबा हम जैबियो् सुते। अहाँ सब कल्हे बात करब।
ठीक छै हमरो नींद लगै छै। हम तऽ नींदे मे छै ऐसे अभी। ठीक छै कल्हे फोन करै छै। तैका देर पहिले करी कल्हे।